हैलो, जय झूलेलाल
जय झूलेलाल
ॿियो ॿुधायो, कीअं आहियो?
अरे छा तो थे व कि हिक बार अगरि टॉस्क में लॻायो आ न तहांखे त ॿीहर न लॻंदी
न ईअं कुछ कान्हे हाणे मुखे गुजर राजस्थान वारी ॿ दफ़ा कई तईं हिकु बार सुबु न हिकु बार सुबुअ जो कईं हंई वरी मंझन जो कई हंई त कटजी वई त चएती हाणें सुम्हां ती वञीं हुवंई हे डिस कनेक्ट तो वञें नेटवर्क इशू तो ॿुधाए। वरी चईं हाणे मां शाम जो कंदीसांव शाम जो बि न पियो थे रात जो कई हंई। हाणे कईं हंईं जेमल तोखे चयोमांइ न कर त मां च्यो रेखा कंदी हुंदी पक बिज़ी ॿुधाईंदी हूंदस
अॼु मुंजी ॾाढी, अॼु मुंजी ॾाढी सारी ख़राब वई आ
अच्छा।
हम्म, एॾी देर देर ॻाल्हाए करे बि ख़राब वई आहिन।
एॾी देर देर ताईं?
ॻाल्हायो आ हुन खां पो बि छो की केॾिमल डबल आवाज़ पी वंञें केॾीमल कंहिंजो नेटवर्क
हा उ बारिश जे करे त हुन न चईं मां सुम्हा थी वंञीं मां कॉल न करे सघंदम न ठीक आहियां थोड़ी देर सुम्हां ती पो शाम जो त उन्हन खे बि नेटवर्क इशू उनखे बि ॿ ॿ आवाजूं पि अचन्स केॾी महिल वरी ॿीं मिनटे मे पांणई कटजी वियस
हूं ठीक आ, तहां केन्जो कॉल लॻाइण मे न ॾिठव
न अंञां न मिलयो आ मुखे कॉल कएंण जो
अच्छा ठीक आ अॼु मुंजो हा ॿियो ॿुधायो
हा।
ॿियो बुधायो छा ता कयो
सत्संग में व्याहव अॼु असां वटि सत्संग हो ॿुधरु हो न महात्मा जन जो
अच्छा अलग अलग ईंदा तव छा तहांजे इते दादी, महात्मा ईअं हूंदा इनि छा?
हा हा त अॼु दीदी आईं त हुननि च्यंईं की हिते सत्संग में छा थियो मां हुनखे कहाणी ॿुधाई मास, तहांखे बि ॿुधायांव
न न मुखे न ॿुधायो ॿी ॻाल्हि ता कयंउं माखे बि ॿुधल आहे मां बि हुनई सत्संग संग में वेंदी आहियां
अच्छा।
हा, अच्छा तहां हो ज़ी याने की मां चवां पई की तहां ऑनलाइन शॉपिंग ते वणंदी तव ऑनलाइन शापिंग
हा न न वणंदी आ एॾी
हा, छो?
अरे भाई ॾिसो ऑनलाइन शॉप पिग में अचे ती हाणें त किरानो बि ऑनलाइन थी वयो आ पो जेकी जेकी नंढा नंढा दु दुकान वारा आहिन, जेके नंढा नंढा कपड़े वारा आहिन विचारा नौकरन खे किराया ॾियनि, लाइट जो बिल भरन पंहिंजे हिसाब सां ता पंहिंजे हिसाब सां माल था भरनि त हो विचारो थोडो महांगो ऑनलाइन वारा ॿ पैसा सस्ता
अरे बे मूंखे बि ॻाल्हाइण ॾे मौको ॾे।
त ॻालिहन न भई ॿुधण जा बि पैसा मिलंदा अथई।
ॻाल्हाइण जा बि मिलंदा आहिनि पैसे हुन या हा। त मां बि चवां मूंखे बि ऑनलाइन हा थोड़ो थोडो तूं ॻाल्हाए थोड़ो मां ॻाल्हायां। ह न?
हा हा ॻाल्हाए।
हैलो तहांखे मुंहिंजी गाल्हियन ते खिलत ती अचेव?
तुझी गाल्हिन ते खिले अचे न।
हैलो हा त जेको ऑनलाइन शॉपिंग आ न ऑनलाइन शॉपिंग जेकी आ मूंखे बि पसंद कान्हे। हिन जे कारण प ॾाढा ॾाढनि ग़रीबनि दुकान वारा पिटजी विया इन।
अच्छा हा, वधीक त वीचार सब कपड़े वारा पिटजी हाणे त ब्लिंकिट बि अच भी अची वयो तव।
हा तव्हां तव्हांखे पेस्ट खपेव न त हो बि घर में ॾेई वेंदव जेतिरो तव्हां पेट्रोल न फूकंदव ओ तरे मे हो दई वेंदुवअ।
हा पतो आ न।
तंहिंजे करे
हा ॾाढो फ़र्क़ु त पियो आ। अञा बिल ब्लिंकिट त नयो नयों आयो आ। धीरे धीरे लॻे थो इहो बि पागल कंदो किराने वारनि खे बि।
हा अरे हुन ॾींहुं मूंखे टमाटा कान हा टमाटा न हा त हुन ई रेट में त ब्लिंकीट मा टमाटा घुराया किलो घटि में घटि वईस हुन सां ॿी बि व अॼुकल बि सौ रुपए जो त सामान हुजे त मूंओ ॾियणु अचे न।
हा हा
त वरी तंहिंजे करे वरी वयम अची वियो होको ॾेई वियो हुन सां गॾु मां वंगी
हा त चालीह टमाटा बि ट्रिह चालीह रुपे किलो तव्हांजी चालीह रुपयए टमाटा ॿ भाॼियूं बे बि घुराय आलू बसर बि त खपनि था न।
हा त पो वरी मा बि ब्लिंकीट घुरायो त पो वरी ॾिनी न समझया? पोइ
न पर सिंधियुनि खे न घुराइणो खपे सिंधी सिंधी कंदा त पो छा। मां त न घुराईंदी आहियां।
तहांखे किराणे जी दुकानु हुजेव मतां तॾी न घुराईंदा हूंदव
हं न न हूअं बि असा मेन हल हूअं त ठी ठीक आ पर असांजो उह बि ॻाल्हि कान्हे असांजो रोड में घर आ ॿ क़दम हलंदी आहियां त भाॼियुनि वारा बीठा हिनि ॿ कदम हलंदी आहियां त किराणे वारा बीठा हिनि
हम्म सही सही ता चओ
त हुननि खे बि ॾिसां ती न सॼो ॾींहुं हींय विचारा वेठा हिनि
हम्म अॼुकल्ह इ न मां मां ॾिठो आ न लेकिन अॼुकल्ह जेकी जनरेशन आ हुनखे पूरो हो खपे मतलब सुविधा।
हा समझउं ता पर ईअं त नंढा नंढा दुकानन वारा वीचारा मरी वेंदा न, तॾीहि त रोज़गार बि घटिजी वयो आ
हा माण्हूं घर अॼु ॾिसो न तहांखे ऐं नथो पुड्येव काॾे वंञंण लाए त त उ उ याने की छा रेपिटो- रेपिटो ईंदो आ सामान बि पहुचा चाए ॾेव टिफिन ॾियंण हा टिफिन ॾियंण वंदा टिफिन
हा। पर रेपिटो त टिफिन लाए त वरी बि ठीक आ की केॾिमल ॿार नंढा हिनि त पढ़नि ता रोट टी बि जरूरी आ, पर हे सामान थोड़ो सोचजे भई सामान पहुचांइण जी ॻाल्हि वरी बि कमु ठीक आ जंहिंजे घर में ॿार नंढ ढा हिनि हाणें कहिंजी दुकानु परे आ त रोटी कि केरु टिफिन खणीं वंञें
हम्म।
लेडीस खे बि टाइम आहे न केॾीमल मर्द जल्दी ता वंञंनि केॾी महिल देरि सां, पर टिफिन त पहुंची वंञें उहो सही आ। पर सामानु थोड़ो न घुराइजे
त सामाननि ज्यूं बि त उहई ॻाल्हियूं आइनि न माण्ंहुनि खे लॻंदो आ की भई पहुंचाए मिली वंञें, अॼुकल्ह ॿारनि खे बि पढ़ायूं हे हो आहे त लॻंदो आ अरे मम्मी ब्लिंकिट से मंगा के दे दे रहा हूँ बस
न त असां ई त ॿारनि खे सिखारींदासीं की थोड़ो हॾु हलाए वंञीं वठ ठी आ सिंधी -सिंधी भाऊअ खे कमु कराए।
अरे ॿारनि खे त वधीक ई थी वयो आ न अॼुकल्ह सुविधा सुविधा, चवनि ता जॾीहिं सुविधाऊं आहिनि त तहां ईअं छो ता रुलो
चैसि न नंढा दुकान वारा सिंधी त हो पीछे ता थियनि अंउं सिंधी त हे कम ता करनि मेहनत
मुखे त लॻे तो अॻिते हली माण्हुनि जा दुकान ई अधु ठप्प न थि थी वंञंनि।
न हे त जेको ग्रुप आयो थव न इन्हजे करे बि आयो थव की सिंधी- सिंधी खे बढ़ावो ॾियनि।
उहोई चवां न हर मा
हा सिंधी ॻाल्हाए -ॻाल्हाए क ॻाल्हायूं पंहिंजी भाषा खे बि बढ़ावो ॾियऊं अंउं हे कमनि खे बि ॾियऊं।
हम्म। त तंहिंजे करे वरी मां न उहो कयो। सोचो की भाई
हाणे पाण वठी ईंदमि हाणे पाण वठी ईंदमि।
हा पाण मां वेंदी आहियां मां पाण ई वठी ईंदी आहियां लेकिन हाणे सिंधी ईअं न ॻोल्हनदी न आहियां भाॼियुन वारा।
हा।
भाई हाणे जुवान त भाॼी जेकी ॻाल्हि हुजे।
न त घर हर कॉलोनी जे अंदरि बि ठेलेनि वारा त अचनि था न।
हा ठेलनि हा उन गरीब
जे करे बि वीचारा ठेले वारा बि घर वेही रहिया आहिन त चवनि था वठनि नथा त उननि सारी भाॼियूं कान ती चयनि न।
हा नुकसान थे तो। सही त चओ ऐं अॼुकल्ह माण्हू मॉल था वञनि त यानी की रिलायंस रिलायंस वगैरह हो बि भाॼियूं रखदा आहिन था त हुन सां गॾु हो बि सामान वठी था हलनि त हुन सां गॾु हो बि सामान वठी था अची वञनि। त हाणे ऑनलाइन सुविधाऊं बि ॾाढियूं आहिन ऑनलाइन सां।
हा त रिलायंस रिलायंस, वारा बि त पीछे हली वेंदा न धीरे-धीरे इहे।
हा उहोई उअई वरी त रिलायंस वारा ई त ॾींदा आहिनि न पोइ ऑर्डर करे ई घर वठे ॾेई वेंदा आहिन।
हा।
हुननि जा बि लॻल हूंदा अथनि छोकिरा। उननि जा बि हुननि जा बि लॻल हूंदा अथनि।
पर ब्लिंकिट थोरो सस्तो थो ॾिये उो थोरो महंगो थो ॾे त माण्हू उन ई में थो फास हे न वरी औं सिंधी ॿ पैसा बचाइण जे चक्कर में कुझु बि कंदो
हं, हथ में ॾींदो, मुखे त हाणे वरी कॾहिं चंवदो आ कि वई आ रहणो वहणो बि माण्हू माना सिंधियुनि सिंधियुनि खे सभु कोर न कजे त ग़रीब माण्हूअ जी त रोटी मरी वई आहे न
हा
पर भॻवान भी छॾंदो थोरी न आहे हिकु कमु छॾंदो त ॿी सुविधा ॾींदो कुछ त थींदो न
न तॾहिं त हे ग्रुप आ न सिंधी सिंधीय समुझऊ, पोइ बढ़ाऊ जीअं अॼ असां हिन टॉपिक ते ॻाल्हायो कल्ह ॿे बि तॾएं दो मिनट, कोई जेेंट्स बि जुड़ंदो हिन टाॅपिक ते हुनखे बि समझ में अची वयो असांखे सम्झ में आयो कि तहां ब्लिकिट में तहांखे बि पंहिंजी हुनजो एस छा थियो हिनजा ॿाहिरां वठ
वरी मां चयमि कि माखें लॻ उहो की इहे इहे ॻाल्हियूं साझा करणी खपनि छोकी असां के, औ वरी ईअं छा था कयूं घर जा घर में वेठा आहियूं त अञा भोंदा थी वेंदा
हा, अञा थुल्हा ॾिसो था वैसे बि सिंधी थुल्हा था थींदा वञनि
हा ऊअंई भोंदा थी वेंदासीं अॻोपो दिमाग़ु कम न कन्दो न ॿाहिरी दुनिया ॾिसी सघंदा सीं न छा ॿाहिरि वञे मां
औ अॼु हे बि ॾिसंदव, मोबाइल में हथ में आई आ भली पुराणे ज़माने जा सिंधी पढ़ियल कान हूंदव पर हिसाबु करण में पक्का हूंदव।
हाॅ, उह भी
औं अॼु जा मोथा तव तुर ते मोबाइल कढी अऊ कल्कुलेटर खोले वेठा आहिनि तुर जे हिसाब लाइ।
सही ॻाल्हि आ। औ असां ईअं वरी बि घुणो भाॻ करे ॿुधाए रखंदासीं
मिंट में पाण जोड़े करे ॿुधाए रखंदय।
लेकिन उननि जो इअं हूंदो आ कि
त इहो दिमाग़ु कमज़ोर थियो हिननि जो दिमाग़ु वधियलु थियो न
सई सई पो वरी ॿारनि खे चओ त चवंदा आहिनि कि तव्हां पहले बादाम खाधा हूंदव।
न बादाम छा मेन छा असां हुनखे दिमाग़ु लॻायूं पिया, ॿार दिमाग़ न लॻदिस बस ईज़ी तरीक़ो ॻोल्हनि था ईज़ी तरीक़ो अचेनि तो फटाक सां कमु थो थियनि पियो
बसि, बस उई गाल् ति थे
लॻाईंदासीं तॾहिं दिमाग़ु हलंदो। लॻाईंदासे न त काॾहा हलंदो।
सई, सई
इहे ॿार नथा सम्झनि। बादामियूं त असां बि ता खारायूं तव्हांखे।
हा हा बादामूं खा बसि। ॿारनि जो मुंह हलाइण आहे न ॿारनि खे सेखारणो पवंदो की भई तव्हां हीअं न क ॿारनि खे थोड़ो
रे असां पहले ॿारनि खे ॾिसो पहिरयच चार चार पैदा कंदाआ त ईअं ई पलिजी वेंदा। हाणे जेतिरो सुठे सां था पालऊ ओतिरो मथे ते चढ़ाया इनि।
सही, सही ता चओ ॿारनि जा असांखे थोड़ो सो अॻ
संभालणो पवंदो हुन्हनि जे।
हा हुनन्हनि खे ॿाहिरि कढ त हिसाबु सम्झ में अचेन।
हुश में ख़ुश हूंदा आहिनि। न न बाहिरी दुनिया त ॾिसनि बसि कमरे में हिऐं वेहनि था अरे कुछ खपेनि बि त ॿाहिरि वञा ज सुविधा मिले थी त तहां छा तां कयो मम्मी, छा्लाए परेशान ता् थियो, उते ई वेठा आहियूं ॾह मिंटे मां हेतरि् देर में मञाईंदमि जेति देर में होहॾई
हा ब्लेिकिट में अची वेंदो आ न दस पंद्रहं मििनट में। मां त अञा हिकु दफ़ो बि न घुरायो आ। मुंहिंजी साहेड़ी घुराईंदी आ दवाऊं बि अ अची वेंदी तव दवाऊं बि उह् बि हे ट्वेंटी थर्टी परसेंट ऑफर में।
हम् हा दवाऊं बि आहिनि पर केॾी महिल एमरजेंसीअ लाइ किअं ॿ ॻाल्हियूं आहिनि। हिये ॻाल्हियूं सिखणियूं बि खपनि पाण खे बि अचिणो खपे। मूंखे लॻो हे ॻाल्हि
हा उहो त समय सां बदिलाव त् थोड़ो अचिणो खपे।
सिखणों पवंदो आ, की भई कॾहिं माण्हू सई में न काथे फसजी थो वञे्
त एमरजेंसीअ लाइ सिखी वठिॼे पर थोरो। कजे न, थोरो हेो बि ध्यानु रखो की सिंधी सिंधीअ खे बढ़ावो ॾियो। ऐं ईअं जेके मध्यम वारा सिंधी आहिनि, उहे त वीचारा ठप थी वेंदा!
हममममममम्
ॾिठो हूंदो न केॾा सिंधी असांजे हिते, को मतलबु आहे! बर्बाद थ्यो न पो, हलेस! एक हि हो बर्बाद थ्यो, नंढो दुकान हो, कर्ज़ो चढ़ियो। फांसी लॻाए वतई!
अरे बाप रे!
ॿुधायि।
घणा मिंट हलंदी आ कॉल?
ॿारहं मिनट चवंदा आहिनि, ॻाल्हाए करे पो कटि छॾि, हलो, जय झूलेलाल!
जय झूलेलाल!